आवाज अबैये आवाज आबि ठीक ये अपन कहियौ
हँ हमरो ठीके छै
ठीक छी ने
हँ सब ठीक
खाना पिना
आ हँ खाना पीना तऽ भेल बहुत पहिलेहे भेल खाना पीना
एखने हम गेल रहौ जीम डेढ़ घण्टा हँ इहे सप्ताह इहे सप्ताह शुरू केलु हे
हँ हँ
गेल रहु डेढ़ घंटा पहिले गेल रहु अखन एली हे कनी थकल छी अनी हबा मे बैठल छी कनी हवा लऽ लै छी ओ जायब कनि देर नहा लेब नहायब कनि माथा शान्त हयैत
हँ हँ
नास्ता वास्ता करब फेर चलि जायब खाना खा लए
ओ ब जी मुते खाना उाना खा पड़ै छैनी इट मिल खाना
अच्छा एखन तऽ नहि होइत छै पर हेतै
ओ
हू अहाँ अपन कहियौ अहाँके की भऽ रहल अछि
हँ ठीके छै सबकछु ठीके छै कनी ओहि दिन ओहि दिन खेलैत रहु बैट बॉल तऽ कनी लागि गेल चोट उहा के सोचय छिय गरम पानी से सेक दी
ह हँ कनि गरम पट्टी गरम पानि त पहिले सेक लिया ओहिके बाद गरम पट्टी लगा लेब मूव ये ने
हँ यो मुव तुव त लगेते छी कनि ओर सब प
हेलो
हेलो
छै अहाँ लंग
हँ बहुत छै मतलब
आ मुह मुव सँ जल्दी ठीक भऽ जायत मूँव लगा लेब आ गरम पत्ती बान्ह लेब
गरम पत्ती त दोस्तसँ एगो मलहम ललेहुँ अपन त एम्हर आमहर भे गेल हायत बहुत फैदा कए लक आइ राति मे
हँ
बहुत फैदा केलक आइ राति मे
ठीक य से तऽ सहिए कहै छीये
ह
टाइम प
ओर सब कहियो अहाँ के की
हमर तऽ एखन ओहे अय ऐलु हांय
ह हँ हँ
जब नहि होैत
ठीक पैन तैन होई या कि नै
कालिह भेलय या बारिस
मतलब मिला जुला क
ओ
गर्मी के मौसमे हइ मुकमट सेमे
आओर और की कहै छै बैट बाल खेले छी की नहि‌ आहाँ सभ
हँ जाइ छियै कहियो कहियो
नहि खेलय छियै
कहियो कहियो जाइ छी गेलहुँ टाइग मिल त साँझ मे चलि गेलहुँ खेलय लै
अच्छा ई तऽ ठीक करै छि बैट बॉल खेलब तऽ आ बैट बॉल खेल नहि जेयबै
खेल लय छि जे कनि शरीर स्वस्थ रहत
कि कहलिए
खेलै छियै कि कहीं शरीर स्वस्थ रहत
अच्छा ठीक
हूँ
आइ तऽ दिनमे भेल रहय दाल भात नेनुआके सब्जी
ह ह
आ पापड़
राइत के कि हैत खाना पीना
अरे तऽ सोमवार तऽ पनीर बनते आइ राइत
हँ से तऽ छै बढ़िएँ होइत छै अहाँ की खयबै छियै‌ आइ
दाइल भात सब्जी रहय चनाके सब्जी रहय
हूँ
ओ
आओर सब बता सब पढ़ाइ लिखाइ करिय
ह पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल छै दू तीन महीना बाद एग्जामो छै त ओहि लऽ कहियो कनि कनि मनि पढ़ि ले छियै दिक्कत नहि होय
तऽ ओकर तो पढ़ाई-लिखाई त साफ चउपट भ गेल नहि
अच्छा टाइम आबय पर भऽ जायत अपने आप ठीक भऽ जाइ छै अपने आप टाइम आबय पर
अरे ओ टाइम आबअ पर अपने आप ठीक भऽ जायत एग्जाम आबऽ दियौ ने सब पढ़ाइ लिखाइ होबऽ लागत
अरे
हेलो
हेलो आवाज नहि जाय छै
आओर सब कहियौ
ओ दोस्त हाल समाचार कहियौ ने दोस्त परेशान बात करय देलक
एनाहिते दोस्त सब के परेशान करैत रहै छै
बहुत परेशान करय यै दोस्त
ह कोनो बात नहि दोस्त होबे करै छै परेशान करय लए आहाँके और दोस्त रहै न आशुतोष दोस्त
एकरा भेज दे छी कथी के फिराक मे लागल
हू हू
पता नहि कथी के फिराक मे
हँ अे को दूर दूर चक्करमे अतै तब छोड़ू उ सब बात कहियौ आओर सब
की कहू से ते देखिए रहल छी लय सिख‌ए रहल छी
आओर सब कहियौ घरमे
क
उसब देहात
ओर कहल गाँव मे की हाल समाचार है गाँव के
हाल समचार ठीक यै ओहे हूंम्म अखन ठीक चलि रहल ये
गाँव गाँव एबै
हम गाँव तऽ जा रहल छियै ओना काल्हि ये ट्रेन गाँवके
अच्छा
हू काल्हि जाइ छी तऽ आहाँके कहै छी कि
ओ हँ नहि नहि जाउ तऽ बताउ सब दिक सबता
ह काल्हि पहुँचे छै तऽ पहिले हम देखै छियै की छै दिक्कत हँ गाँव के तनी समय पर जेनाइयो जरुरी छै कनि कनि समय पर
पढ़ाइ कथि कथित करै पड़ सब
ऐं
आहाँ सब मे कथि कथि पढ़ पड़ै
हमरा सभके जादा नहि पड़ऽके छै कमे समे पढ़ि कऽ हमसभ भऽ जेबै
सुनऽ में एले बहुत भारी भारी सब्जेक्ट सब पढ़ पड़ैया
भारी तऽ छै पर ठीक छै निकलि जेतै
भारी छै लेकिन अी सब कतबा ब
हँ
तेहन तऽ प छै बातदिन घ एगो दुगो सब्जेकट कनि म मिल आओर सबजेक्ट उएह रहै छै की कहु
उंहूँ तगी की नहि एक घंटा आजके नश्ता भेलै कि नहि अहाँके
बतैयो कि तब तऽ सांझ कऽ नै परै छै इ आदत भरि दिन खाना देबै बस
यौ एगो काम करु नऽ चूरा तूरा घरमे राखु रूममे ला कऽ चुरा मिक्सचर कहियो खा लेब
कियौ ठीक छियै दीदी के काटि
हँ से बात तऽ छै रोज नहि कहियो दू दिन तीन दिन पर खा लेबै रहत मानि लिअ जादा कहियौ भूख लागल तऽ खा लेब
राति के तऽ अहाँके दुगो फोन करै छी इहे कहबैन कि दुर अहाँके नहि कर के छै
ह्म से बात छै। है
चलू, ठीक छै। तऽ आओर सभ बढ़ियाँ ने? कनी जाय के नहाय सुनाय ले।
हँ, आओर सभ ठीक चलि रहल अइ। करब अहाँकेँ फेर दोबारा फोन।
ठीक रखू।
ठीक छै।